हेलो।
बोलू
आब अहाँ केलियै, तऽ हमहुँ कऽ देलहुँ।
अहाँके लागि गेल, कहलिऐ कॉले नै लागै छैय?
लागि गेलै न बाते एहन भऽ रहल छेलै, बाते एहन भऽ रहल छल छेलै जे एपो कहलकै जे नैय हेबाक चाही कनि देर
हे हमरा सबके डिसमिस ने कऽ दिया से देख लेब?
हे-हे-ह-ह अरे तऽ कऽ देतै तऽ की भऽ
आब लेकिन हमहुँ भ रहल छी।
इन्जॉयमेंट लियौ दुनिआँ के, चारि दिनके जिंन्दगी छै। कथी लोक नै बुझल यै? अहाँके घरवला पाइ, अहाँके घरवला पाइ कमाइते छथि। अहाँ अपने कमैते छी हमहूँ कमैते छी, तऽ दुनिआँके एन्जॉयमेंट लिअ भऽ गेलै।
हँ
ओते जे गौर कऽ कऽ हमरा पाइ कमाके छै अइ पर ई करैके छै
इ बात तऽ छैय, अखन सब के सब के पाइ कमाबाक छै, तऽ हमरा फोन करु, हमरा फोन करु, हम बात करै छी तऽ हम बात करब, यएह जे फ्री मे क देतै तऽ केओ ककरोसँ नै बात करत।
हमरा तऽ अहाँके नम्बरे नै छेला, तै दुआरे। अहाँके नम्बर रहैता त
तऽ हमरा अहाँ देखने छेलियै पहिले, देखै छेलियै सहीमे बताउ तऽ सही- सही?
हँ यैय कए बेर देखने छी, अहाँ छोड़ू न कहै तऽ छी, कए बेर देखने छी।
कएै बेर अहा कतऽ देखलियै सएह तऽ पुछि रहल छि।
पण्डोलमे देखने छी, चौड़रीमे देखने छी खर्किलर अहाँ के जत घर अइछ हम्म
हँ।
फरकी वाला अथी टाट जका लागल छै।
हँ
हँ भले हमरा नयि चिन्हेत हेत सकल स उना सकल
अहाँके जूली कै कते दिन से रिलेशन चालू छल छै से।
सात साल से।
सात साल से छलै।
हम्म हम पहिले बाहर रहै छलियै लेकिन बाहरेसँ फोन पर बातचीत नम्बर हमरा ह
आवाज कइट रहल छै।
हेलो।
हम्म
बजे किया नयि छि।
आ
बजे किया नयि छि।
आवाज नयि अबै छलए कटैत छलए।
कटै छलै।
कटि कटि क्के आवाज आबे छलै।
आब आबैए।
हँ आब आइब रहल अइछ।
वेहै बात छै।
आउ तहन एबैर।
हँ एब जरूर एब। अहाँ हमरा अपन मैपके लोकेशन भेज देब।
कथि कहलिये
अरे अहाँ अपन घरके लोकेशन भेज देब भेटकर अ आइब जेब।
पक्का पक्का भेजब हँ।
कोन अभी बइक स आबे में कते काल लागै छय दस पन्द्रह। बुझलियै।
जी चौड़ी स चोराइ स।
हँ
सराय मे हुनका चिन्है छइन कि राधा कुमारी जिनका संन्कोर बियाह भेल छन।
हँ यइ सबके चिन्हे
राधाके छीनहै छियै?
हँ रगियाके।
रधियाके
हें हें हें
हमर दियादनी लगथिन पिसियोत।
आँ।
हमर पिसियोत दियादिनी छथिन ओ।
पिसियौत? मोटाइल छै कि, आबपत्ररे ले।
हम देखने नहि छियनि, लेकिन हमरा बुझल अछि ओ, हुनकर बिआाह भेल छनि हमर दअरसँ। हमर पिसियोत दियर सब सँ।
अच्छा! अच्छा!
शहराये के छैन। आ ओ हुनकर सभके केओ रिलेशनमे लागै छै, छोटूसभ नहि छै, राजा, छोटूसभ।
हँ, यइ।
हुनका सभ के रिलेशन मे कियो लागै छैन। तऽएह अमर जीत गेल रहे ने, तऽ हमरा फोटो भेजे रहे, हमर दिय आर के, जे हिनका चीनहे छियै? कहलिये हँ चीनहय छीयै। तऽ पुछलखिन जे इ के छथून? हम कहलइय हमर पीसीओ दियौर छथिन।
दादा छोटूके चिनहै छियै?
हँ, हँ, किया ने चिन्हबै। छोटुआ से तऽ हमरा अखनो गप्प होइयै, छोटू हम एके तूरिया के छीय।
छोटूके बियाह हमहीए करबै छलियै, लेकिन केबे नहि केलके। बहुत सुन्दर बढ़िआँ जेना करैब, लेकिन बियाह भ गेलन बेचाराके।
एगो लड़की हमरो तइक क दिअ ने, जे हमरा दियअर लए।
कथी करै छैथ?
एखन त फिलहाल किछ नहि कऽ रहल छैथ, एखन जब- लेस छैथ। आब किछ -किछु पकड़ता, अस्पार्की मे रिज्यूम सब देलखिन है, कै टाम। जत भऽ जाइन। अइसे पहिले एचआर मे छलखिन है। अस्पार्की कम्पनी मे।
कल म
एमे केने छैथ। देखियौ नीक लड़की भेटा, घरेलू लड़की तऽ इंटरो पास चलतै, ग्रेजुएशन चलतै। घरेलू लड़की हेबाक चाही, जे घरक रीत रेबाज सबटा बुझे, गाँव घरक टाइप के।
अही सब जँका।
नहि हमसभ तऽ ओते नहि बुझैत छिये, हम तऽ आब बुझऽ लगलियै, हम तऽ मिथिला्चलमे रहिते नहि छेलीयै, हमय इहो नहि पता छलै, जे मिथिलामे कोन कोन बिध होइ छै। सभटा बिध तऽ हम अपन बियाहमे देखलियिय, जे ई सब विध होइत छै, एना होइ छै ओना होइ छै। आब त रहैत
तऽ हुनकासँ करा, एकरा सबसँ करेबैय?
केकरा सँ?
छोटए सन। क ओ सा
अहाँ देखियौ ने, कियो अछि पर फैमिलीमे केओ लड़की- तड़की तऽ बताउ। लड़की नीक हेत, लड़की नीक हेतै तऽ किया नहि करेबै।
ठीक छै, हम
हमरा कूनू हाई -फाई वाली लड़की नहि चाही, हमरा मिडिल क्लास के लड़की चाही।
त अपन दयौर के फोटो भेजू।
ठीक छै भेज दय छी।
बायोडाटा
बायोडाटा त अखन हमरा लग नयअछि पहिले लड़की देखियौ लड़की ह त सोचे पूरा डीटेल ताबे हम फोटो भेज दै छि।
कुन गोत्र अइछ?
भारद्वाज।
भारद्वाज। ठीक छै। नजर पर पड़ैत छै ओहन त कियकि आब देखियौ ताकि कऽ देब ओहन त कनि बढ़िआँ देब ने। फेर नय तऽ काल्हि ने त हमरे गरियैब।
हमरा सबके खाली मिडिल क्लास फेमिली के लड़की चाही जे घर के घर बुझे फैमिली बुझे ओजे अहाँ
दहेज नहि न?
दहेजके डिमांड तऽ हेत न कनी मनी। से आब लड़की पहिने देखाउ न ओकर बाद डिसाइड कैल हेते की करते देखियो हमरा इच्छा स तऽ हम दहेज त एको रुपैआ नय लाय लेबके आ बाकि हमरा ऊपर गार्जन
त हमरे पर आय तऽ हम तऽ कहब हमरा एकोटा रुपैआ नहि छै हमरा खाली लड़की चाही।
ठीक छै।
लड़की खाली नीक बता दि
ठीक छै।
हू
हमर नजर पर ओहेन हेतै ने
आप अपने लव मैरिज केने छीयै हम दहेज दऽ के बियाह केने छी।
जहन हमरा बियाह भेलै तहन बाइस साल के रहिए।
ओएह तीस एकतीस के छियै।
हँ। तीस इकतीस के छीये।
हमरे सबके संगी
हँ
की पढ़े छियै।
यहाँ की करबे बच्चा सब गुरकेया पुरकैया उम्हरो उऊ्हर छै छैकने छी। दु गो।
हँ एगो बेटी एगो बेटा। बेटी ये सात सालके आ बेटा है चार साल के।
बेटी कते साल के?
सात साल के।
बेटा चार साल।
एयसनके।
अहां स्टेटस लगेने छलियै सोलह सालके छलियै तखन।
दू हजार सोलहके फोटो छियै सोलह साल के नहि छलियै।
हेलो।
तहन छलैए बीस एकैस साल के।
अा अच्छा। अहाँके बहिन बार-बार फोन क रहल
अ बात करियौ ने तऽ बेचैन अछि बेचारी बुझबो कर बुझबो करत कत की हाल छैय।
हँ। सही कहलियै।
ज एपमे जोड़ि नहि देलियनि कि हमरास अथीये भ गेल। आब ओना काॅलो कटय वला अइ।
हँ। कहियौ तहन।
अहाँ कहियौ।
अहाँ तऽ फोनो नहि करैत छियै।
आाँ भरि दिन बीजिए रहै छी त हम कतऽ फोन करब। हमरा तऽ आइ एहो टास्को पुरबे लेल नहि फर्सत भेल छलै।
इसकूल मे रहै छी तऽ किया नहि बतियात
ह इसकुलमे हम अथी कऽ छोड़ि कऽ बतियाब हम पढ़ेनाय छोड़िकऽ। आ सी-सी- टी-वी कैमरा लागल छैय सब क्लासमे।
धौर त की भ जेतय।
प्रिंन्सिपल नीचामे बैस कऽ चेक करैत रहै छियै के की कऽ रहल छैय नहि कऽ रहल छैय।
आओर सभ कहियौ तहन।
आओर सब ठीके
ठीके छै कि ठीके है।
जे बुझियौ अहाँ।
भसिया जाइ छियै।
हँ यौ उमर भेलैने। बच्चाके मै भऽ गेलियै।
तऽ बार- बार अहाँ उमरेके हमरा किए सुनबैत रहै छी, उमर भऽ गेल यऽ। उमर भऽ गेल।
तऽ भऽ नहि गेले ह तऽ बच्चा छी। बच्चाके माय भऽ गेलीयै।
हमु तऽ बच्चाके बाप छियै।
अहाँके तऽ अखन बच्चा छोट अछि हमरा तऽ पैघ भऽ गेल।
अे तऽ बच्चा छोट छैय हम अपने पैघ छियै ने भऽ गेलै।
तहन न उमर भऽ गेल।
तहन मौसम केहन छैय। पानि-तानि होइ छैय कि गरमी छैय।
बाप रौ बाप बड्ड त गरमी छैय।
हँ से कहै छलै कनियाँ काल्हि।
प्राण छोड़ा देतै। दू दूटा पंखा चलेल छै तहन गर्मी लाइग रहल छै।